हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
सभ ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छै अपन बताउ
हँ सब ठीक छै
हँ तऽ आज हम एकटा विषय पर चर्चा करय चाहय छी
की विषय
आइ हम यात्रा अर्थात घुमयक महत्वपर चर्चा करय चाहैत छी कियकि हमरा लगैत छै जे यात्रा केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि सिखबाक एकटा पैघ माध्यम सेहो छै
अहाँ बिलकुल सही विषय चुनलू वास्तवमे यात्रा मनुष्य के केवल एक ह स्थान मे दोसर स्थान तक नहि लै जाइत अछि बल्कि ओकर सोच अनुभव आओर दृष्टिकोणके सेहो विस्तृत करैत अछि
हँ काल्हि हम सोचैत छलहु जे जे व्यक्ति अधिक यात्रा करैत छथि ओ विभिन्न संस्कृति भाषा भोजन आ जीवन शैली के नजदीक से देखैत छथि जाहि सँ हुनकर ज्ञान बहुत बढ़ैत छै
बिलकुल किताब से पढ़ल ज्ञान महत्वपूर्ण होइत छै मुदा यात्रा द्वारा प्राप्त अनुभव बहुत गहरा ओ जीवन भर याद रखबाक योग्य होइत छै
बिलकुल हमरा बचपन मे पहाड़ नदी आ ऐतिहासिक स्थान देखबाक बहुत रुचि िर रहल छथि जखन हम एहन स्थान सभक बारे मे सुनैत छी तखन ओते जयबाक इच्छा स्वतः जगी जाइ छै
हँ प्राकृतिक सौन्दर्य देखला से मन प्रसन्न होइत छै ओ दैनिक जीवन नक तनाव सेहो बहुत कम भऽ जाइत छै
बिलकुल काली हम एक यात्रा वृत्तान्त पढ़ैत छलु जाहिमे लेखकी लिखने छल जे यात्रा मनुष्य के विनम्र बनाब छै कियकि ओ बुझैत छै जे दुनिया बहुत पेघ छै आ सिखबाक बहुत किछु बाकी छै
ई बात बहुत गहरी छै यात्रा अहंकार कम करैत छै और जिज्ञासा बढ़ैत छै
हमरा लगैत छै जे भारत यात्रा लेल एक अद्भुत देश छै किएकि एतेक हर राज्य में अलग संस्कृति अलग भाषा आ अलग परम्परा देखबाक लेल भेटैत छै
बिलकुल उत्तरक हिमालय से लइकई दक्षिणी समुद्र तप्तरी पश्चिमी मरुभूमि से
पूर्वक हरिअर पहाड़ धरी हर क्षेत्रक अपन विशिष्ट पहचान छै
बिलकुल काहिले हम सोचै छलहुँ जे जय को जैसे सेहोह घुमए तो ओकरा बहुत किछु नया जानबाक अवसर भेट सकैत छी
हँ यात्रा हमेशा दूत देश जायब नहि होइत छै नजदीकक स्थान सभ सेहो बहुत ज्ञानवर्धक अनुभव दहि सकैत छ
हमरा लगैत छै जे यात्रा सँ आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत छै क्याकि नवा लोक नवा स्थान आ नवा परिस्थिति से सामान्य स सामना करबाक अवसर भेटत छै
सही केलियए यात्रा समस्या समाधान क्षमता ओ आत्मनिर्भरता सेहो विकसित करैत छै
बिलकुल कलहि हम एक मित्र सँ गप्प करैत छलहुँ जे पहिल बेर अकेले यात्रा पर गेल छल ओ कहैत छल जे एहि अनुभव सँ हुनकर आत्मविश्वास बहुत बढ़ि गेल
हँ एकल यात्रा बहुत किछु शिखाब छै मनुष्य अपन निर्णय स्वयं लेब सीकैत छ
बिलकुल सच कहू तो यात्रा केवल फोटो खीचनाइ या मनोरंजन करना नहि छै बल्कि स्वयं के बेहतर ढ्ंग से बुझबाक एक अवसर छै
बिलकुल कतेको बेर यात्रा में मनुष्य अपन जीवनक दिशाापर फेरसँ विचार करैत छै ओ नवा प्रेरणा प्राप्त करैत छै
बिलकुल हमरा लगैत छै जे प्रत्येक व्यक्तिे जीवन मे समय समय समय पर यात्रा अवश्यक करबाक चाही ताकि ओ नवा अनुभव सँ अपन सोचके समृद्धि बना सकै
हँ यात्रा जीवनक के रोचक बनबैत छै ओ यादगार अनुभव सँ भरि दैत छै
बिलकुल बहुत नीक चर्चा भए रहल छै मुदा साहसिक यात्रा ऐतिहासिक स्थान यात्रा धार्मिक यात्रा आ आधुनिक पर्यटन पर आरो विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
बिल्कुल जी यात्रा एहन विषय छै जाहिपर घण्टो गप्प कयल जा सकै छे कियाकि प्रत्येक यात्रा अपने मे एकटा नवी कहानी होइत छै
बिलकुल बिलकुल हमरा विश्वास छै जे यात्रा मनुष्यके केवल दुनिया नहि देखा बच्चे बल्कि अपन आपके सेहो बेहतर ढङ्ंगग सँ देखबाक अवसर दैत छै
सही कहलिय यात्रा वास्तव मे ज्ञान अनुभव ओ आत्मविश विश विकासक एक अद्भुत माध्यम छै
बिलकुल तखन अगली बेर हम अपन यादगार यात्रा अनुभव भारतक प्रसिद्ध स्थान अ यात्रा से सिखल जीवनक पाठ पर विस्तार से चर्चा करब
जी बिलकुल यात्त्रा के विषय वास्तव मे बहुत व्यापक छै ओतेक यात्रा अपने सङ्ग किछु नवा अनुभव नवा सीख ओ नवी स्मृति लेकर अबैत छै
बिलकुल कल्हि हम अपन पहिल दूरक यात्रा के याद करैत छलहुँ घर से दूर जयबाक उत्साह सेहो झल आ थोड़ा डर सेहो लगत चल
स्वाविक बधे जखन मनुष्य परिचित वातावरण से बाहर निकलैत छै तखन ओ बहुत किछु नवद देखैत ओ सीखैत छै
हमरा लगैत छै जे रेल यात्रा भारतक सबसे रोचक अनुभव सब मे से एक छै क्याकि एक ही यात्रा मे विभिन्न प्रकारक लोक संस्कृति आ दृश्य देखबाक अवसर भेटत छै
जी बिलकुल रेलक खिल खिड़की सँ बदलैत दृश्य देखब अपने मे एकटा सुन्दर अनुभव होइत छै जाहिमे खेत नदी पहाड़ ओ शहरसभ देखबाक लेल भेट छै
बिलकुल कली हम एक यात्रा वृत्त वृतान्त पढलू जयमे लेखक लेखक वर्णन केन छलाह जे यात्रा करत समय रास्ताक अनुभव अक्सर मंजिल से बेसी यादगार बनि जाइत छै
हँ ई बात बहुत सही छै जीवन जका यात्रा मे सेहो केवल मंजिल नहि बलकि पूरा सफर महत्वपूर्ण होइ छै
हमरा लगैत छै जे पहाड़क यात्रा मनुष्य के प्राकृतिक शक्ति आ स सुन्दरता दुनूके एहसास करैत छै
जी बिलकुल ऊँच पहाड़ ठण्ड हवा ओ शान्त वातावरण मन के गाहरा सुकुन दैत छै
बिलकुल समुद्र तट पर जयबाक अनुभव सेहो बहुत अलग होइत छै लहरिक आवाज सुनला स मन बहुत शान्त भए जाइत छै
हँ प्राकृतिक प्रत्येक रूप अपनेमे अद्भुत छै पहाड़ी नदी जंगल ओ समुद्र सबक अपन विशेष आकर्षण होइ छै
बिल्कुल कालहि हम सोचैत छलु जे यात्रा केवल मनोरंजन ले नयि बल्कि इतिहास बुझबाक लेल सेहो बहुत जरूरी छै
सही कहलियै ऐतिहासिक स्थान पर जा कर मनुशिक अतीतक घटनाक्रम के बेसी गहराइसे महसूस कर सकैत छी
हमरा लगैत छै जे जखन हम कोनो प्र प्राचीन किला स्मारक इ पुरान शहर देखै छी तखन इतिहास किताबक पन्ना सँ निकलक व्यवस्थित वास्तविकता जेका लगत गेल छी
जी बिल्कुल एहन स्थान सब सभ्यताक विकास ओ पूर्वजक उपन उपलब्धि के प्रत्यक्ष प्रमाण होइत छै
सच कहू त यात्रा मनुष्य्यक जिज्ञासा के जीवित रखैत छै प्रत्येक नवा स्थान एकटा नवा प्रश्न आ नवा उत्तर लै के आबत छै
हाँ आ जिज्ञासु व्यक्ति हमेशा सीखैत रहैत छै जाहिसे ओकर व्यक्तित्व लगातार विकसित होइत रहैत छै
हमरा लगै छै जे परिवार संग कयल गेल यात्रा विशेष रूप से यादगार होइत छै कियकि ओहिमे अनुभव संग भावनात्मक जुड़ाव सेहो रहच छै
जी बिल्कुल परिवार संग बीताबल गेल समय ओ साझा अनुभव जीवन भर स्मृति बन कऽ रहि जाइत छै
बहुत नीक चर्चा भए रहल छै मुदा शहिक यात्रा विदेश यात्रा आ यात्रा द्वारा व्यक्तित्व विकास पर आरो गहराई से चर्चा कर करब
जी बिल्कुल एहि विषयमे एखन बहुत किछु जानबाक बाकी छै यात्रा वास्तव मे जीवनक एकटा महत्वपूर्ण विद्यालय जकाँ के
हमरा विश्वास छै जे जे व्यक्ति यात्रा करैत रहैत छथि ओ दुनिआके बेसी खुला दृष्टि से देखा छी
सही बात यात्रा पूर्वग्रह कम करैत छै ओ विभिन्न लोकक प्रति सम्मानक भावना बढबैत छै
बिल्कुल यात्रा मे मनुष्य एहन परिस्थिति सबक सामना करैत छै जहिमे निर्णय लेबक क्षमता आत्मविश्वास हाँ व्यावहारिक समझ विकसित होइत छै
बिल्कुल कालि हममे एक यात्रिक अनुभव पढ़लू ओ कहैत छलै जे यात्रा करैत करैत हुनका लोकक स्वभाव बुझबाक ओ विभिन्न परिस्थितिक अनुकूल स्वयं के ढाल बाके आदर होइ गेल
सबमे से एक छै मनुष्य अधिक लचील लचीला समझदार आ धैर्यवन बनेैत छै
हमरा लगैत छै जे सहायियक यात्रा जेक पहाड़ चढ़नाई जंगल भ्रमण या लम्बा पयदल याता मानसिक शक्त सेहो गड़बैत छै
कुल एहन यात्रा से मनुष्य के अपन मानसिक परिक्षण करबाक अवसर दे छियै आ कठिन परिस्थिति सेहो लड़बाक हिम्मत विकसित करैत छै
जी बिलकुल काली हम हिमालय क्षेत्रक यात्रा बनल एक वित्त चित्र देखैत छलू ओहिमे देखाबल गेल जे कठिन मौसम ओ चुनौतीपूर्ण रास्त्राक बावजूद लोक उत्साह से यात्रा करैत छथि
बाद प्राप्त अनुभव हँ संतोष भावना बहुत विशेष होइत छै
हमरा लगैत अछि जे विदेश यात्रा सेहो मनुष्यक दृष्टिकोण के बहुत व्यापक बना दैत छै कियाकि ओ विभिन्न देशक संस्कृति ओ व्यवस्था के नजदिक से देखैत छै
बिलकुल सही कले जखन मनुष्य दोसरक देशक जीवन सँ तनी देख छै तखन ओ अपन समाज आ संस्कृति के सेहो नव दृष्टिकोण सँ बुझे लेगे छै
कालहि हम एक छात्रक कहानी पढ़लू जे अध्ययन लेल